एहि मे की दिक्कत छै पता छै जब अहाँ जब जैसे कि हम कतौ रहबै ठीक ह हम दूसरा रूम मे आदमी के फोन करे छियै तँ अवाजे नहि जाइ छै आ जैसे तू एते दूर छही आ तोरा करै छियौ त तोरा अवाज चल जाइ छो
तू एते दूर छिही कि अहाँ एतेक दूर छियै अहाँ के करै छी
नहि बोलू
ठीक छै
जेना भैयतै नहि बाजब
हँ तऽ ठीक छै ने तऽ सिखबे ने य कनि कनि सिखबै ने
अहाँ अहाँ अहाँ एतअ नहि शिक्षक नहि बनू नहि तऽ चूड़की काटि लेब
ने कोनो बात नहि छै हमर बौआ अहाँ चुरकी किया काटब एगो बात बता ताउ ककरो अगर ढंग से नहि बाजे एते तऽ ओकरा लोग चूुरकी थोड़े काटि लेतै यै
कभी कभी ने तोहर बड जे छौ शब्द ठीक से हमरा ब्ड परेशान करै छौ
परेशान करै य नहि नहि
त करै छौ
अरे साला ई बताबै छौ
बताबै छीयौ रुक ना
हँ बता
अथी करै छहो हमरा
इरिटेट करै छौ
ओकर हिन्दी हम सोचे नहि
नहि नहि इरिटेट करै के मतलब की भेलो परेशान करे छौ
अच्छा ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीके बा छै
तू ओकरा सोलेशन करबिही कि तूहू ओही परेशानी मे घुसि जेबही
है जादा बोलबिहि तू झगड़ा करबिही तु एखन
नहि नहि सुनू हे देखियौ हम आहाँ के झगड़ा किया करब यै अहाँ सँ केओ झगड़ा कऽ सकैया बतैयौ तऽ केते सुन्दर नारि आहा अहाँ सुन्दर नारी सने किए झगड़ा करते
हू तब की आर नहि त की उह
हँ अरे देखियौ औरत के भगवान हुस्न देबे करै छै हस्न बुझै छियै ने
हँ
हँ हुस्न
तुम हुस्न नही तुम हुस्न दरिया हो तुम थोड़ा नहि तुम जादा न बस थोड़ा सा करिया
आँ
अाँ जादा तू ज्यादा नहि तोहर थोड़ा सा करिया छौ
नहि येँ हम पटिया लगै छै अहाँके बताउ
नहि तोहर तोहर करिया छौ
कथी
हू हू
अच्छा अच्छा अच्छा कोनो बात नहि छै हमर कनि टीक करिया भऽ गेल तऽ टीक तऽ लोकके सबके कारिये रहै छै
अच्छा हँ लेकिन इ किया होइ छै
केश छै तऽ केश लोक के कारी नहि होइ छै ये टीक बुझै छै टिक टिक माथा के बीच मे जे रहैत छै जे जनउ जे लोक खइ छी जनेउ लोक होइ छै ने अच्छा अच्छा एगो बात तऽ अहाँके भैय अहाँके भैयारी जे छथि होया हुनकर उपनयन भेल छै फैन
हँ भेल छै
कतेक उमर मे भेल छैलए
ओकर भेलै हन अभियए चारि पाँच साल पहिले भेलै
अरोबंयह
हँ बचपन मे नहि ओकर मन उता मँगाायल रहै खूब टिक चढ़ाबै ओढ़ाबैके रहै मानतार नहि बाबा धाममे भेलै ओर तो भोज भात भेल रहे
तऽ बाबाधाम गेल छलियै अहाँ
हँ हम गेल छलियै लेकिन हम एते बड़का कोढ़नी जे ओतऽ गेलियै जगह के नहि बोलयके छै हम गेलियै आ जायके बाद ओकरा हम ने की कहलियै पानी मे नहा तऽ लेलियै नदी मे नहाबे के बाद
नदी नहि छै ओ ओ बान गंगा छै
ह तऽ बान्ध में नहा ते लेलियै आ नहा के हम एलियै ऊपर सब कहलकै चल दर्शन करे हमरा बड गर्मी लगैत रहे आ फोनो चलाबे के रहे हम कहलिय ठीक छै अहाँ सब जाउ हम फो एतो सब समामान देख ब ईसभ एकदम मरिते मरिते लाइनमे लगैत लगैत लगैत पूजा करलक अयलक आ हम मस्त आराम बैठ कऽ पंखामे फोन चलाबैत छी आ सामान देखैत छी
बुचिया एगो बात कहू अहाँके अहाँके जहन ओतबे देर लेल एते हालत खराब हो गेल तऽ ओही जगह हम ने तीन बेर तीन बेर हँ ई लग के तीन बेर क चारि बेर एक सए दस किलोमीटर पैदल चल के गेल छियै के बेटा पता या अहाँकें चारि दिन मे पहुँचे छियै चारि स
तब जकर जते स्पीड हेतै ओ
स्पीड के बात नहि छै स्पीड के बात न छै श्रद्धा कें बात छिय किनका प्रति अहाँके केहन श्रद्धा य ने ओ होइ छै चारि चारि मतलब की चारि दिन चलिते रहि गेलियै भरि दिन भरि राति दस दस बजे राति तक चलिए मतलब छः बजे भोर सँ चलनाए शुरु करिय न दस दस बजे राति तक चलिए अरे भैया किया तऽ हमरा दूरी तय करबाका छै ने ओते अरे बाबा बाबा देखियौ हमस जे सुलानगंज जल बुझै छियै ने जल उठाबै छियै गंगा जल
हँ
तऽ हम तो चारि दिननक गैप रख छ छी मतलब चारि दिन अपन मेन्टेन कऽ के रखैत छीिय चारि हमरा एक सए दस किलोमीटर पूरबाक पूर पूरा करा के चारि दिन के अन्दर मतलब चौथा दिन हमरा बाबा के जल चढ़ेबाक छैय त ओइ हिसाबै हम सभ डिभाइड कोरैय छियै जे एक दिनमे हमरा कते कतै किलोमीटर चलबाक चाही
अच्छा
त ओहि हिसाब स हम चो-चलै छियै बाप रे बाप यै रानी पैर म फोंका भ जहन रौउदा उगल रहैय छैय न तअ बाबा थम के रसता मे पैदल बला रसता मे की छैय न कंकर पतर अहाँ के नहि भेटत ओ खाली बालु बिछाएल छैय आ ओजन जुम ओइ गु-गु-न मतलब दुनु कात स सुनियौ न अहाँके त भेट भ जेत न हम बता रहल छी अपन खिस्सा ओइमे दुनु तरफ स पौधा लागल रहैय छैय पेड़ लागल छैय बड़का बड़का आ जतऽ बीच-बीच में पेड़ नहि रहैय छैय न त ओ-ओ बलुआही मिट्टी रहैय छैय बाप रे बाप स से गरम भ जाय छैय ओ जे जे कि अहाँ छाहरि म से चलैत चलैत ओ-के धूप बला बालु पर रखबै आ दस पन्द्रह कदम बीस कदम अहाँ चललियै कि सार ऑटोमेटिक फोका हो जात अहाँके पेर मे तरुबा मे आ फोका भऽ गेल तऽ अहाँ के फोका पर नहि ध्यान देबाक यऽ हमसब की करै छलियै बताया फोका हो जाइ छै ने फोका फुलि गेल ओ मौसम मतलब कि पानि भरि जाइ छै हमसभ ओकरे पैर के पीच पाइच क अन्दरेमे बहा क तहन हमसब बोलबम बोलबम बोलबम कहैत कहैत चलैत रहै छियै
बड हालत खराब भ जेत
हालत ख करब यौ शक्ति पीठ छियै शक्ति पीठ छियै बाहर से ल क अन्दर तक भगवान महादेव एक-एकग-टा अंग क ओवरवाइलिंग क दैय छथिन जे एककरा मोनमे छल पर तीन बेर गेल छियै जेकरा मनमे छै हँ य एकदम हर हर महादेव के चढ़ेलियै
था क तऽ ओहिले ने एगो मशीन होइ छै चार्ज लगा के आ ओ ऑन क देब तऽ माथा उथा दर्द दे ने ओहिस रिलैक्स
नहि नहि तऽ ओ अहाँ अहाँ तऽ कनि दििन के बाद अबे करबै तऽ अहीं ऑटोमटिक करबै ने तऽ मशीन के कोन जरत यऽ हमरा
हँ लेकिन हम आयब ओतयसँ जब हम आबय लगब ओ तऽ मँगाइयओ देब
आ ठीक छै नहि ने ओना तऽ अहाँकेँ देखिए कऽ हमर मोन सन्तुष्ट भऽ जायत अहाँकेँ देख लेब अहाँके स्पर्श कऽ लेब तऽ ओहीमे तऽ ततेक खुशी हमरा मिलत जे मत पुछू हमरा कोनो मशीनके जरूरत नहि यए बौआ हमरा अहाँके जरूरत यए बुझलियै
समझ गेलियै
समझ गेलियै ने तऽ फेर एहन बात दोबारा बजबो नहि करब जे मशीन भेज देब ई भेज देब मशीन अगर लेबाके छै ने एतय बड मशीन भेट छै छिय दू मिनट मे मशीन मंगा लेबै हम
पर माथा दर्द ओहिसँ ठीक होइत छै
माथा दर्द की ठ छै अहाँके गोदीमे हम सर रकसित रहबै तऽ सरहा तऽ एक महीना माथा दर्द नहि हेतै
हमरो माथा दर्द करा देब ठीक छै टेंशन नहि लिया
ओ तो बात के बात छै यह तऽ माथा
पूरा क पूरा माथा दर्द हमर खेले छियै
ह यह तऽ मुँह कान सब वहाँ दर्द करा दे बात अहाँके सही बात य
अच्छा अच्छा
एगो बात बताउ अहाँ मदद करेबी कि हमरा राहत देबी बता प्यार करबी
ए चुप रहु इ सभ नए बजबाय
अरू बाप रो बाप मतलब दर्द अच्छा एको बात बता वहाँ दर्द करै के बारे मे बुझ लेलियै दर्द करा देब ई बात हम बाजि लेलियै लेकिन ओहिके बदला मे अहाँ राहत देबै से अहाँ नहि बाजि सकै छियै
हँ राहत देब
राहत देबै ने तऽ राहत केना देबै ए सर्दी देबबे पैर देबेब भऽ गेल तखन तऽसार जिन्दगीएबेके राहत हमरा भेट जायत बुझलियै
की उम्मीद रखब
ह तऽ पत्निएसँ ने लोक काज कराबै छै य एगो बात बताउ अह अहीँसँ ने हमरा आशा यए आओर दोसरसँ हम आशा रखबै बताउ तऽ
राखू ने हमरा तऽ अच्छे हैत
नहि नहि ह जीवन मे पता अहाँके पता य ककरोसँ आसान नहि राखि सकै छीिय भेट एते बहुत पैसा के बदौलत नहि नहि अहाँ वे ते बहुत पैसा के बदलतै लेकिन ककरो हम नजदीक नहि भटकऽ देबे अहाँ शिवा ई तऽ विश्वास कऽ लेबे क या हमर अर्धांगिन छी यहाँ हमर पत्नी छी ने य यहाँ आँ अहाँ अहाँके अहाँके आँ
सुनू ने हम अहाँके करू दू मिनट पाँच तो वै
पाँंच मिनट में न अहाँ एक सेकें्ड में करु काट के
ठीक छै ठीक करै छी
ओ